हेलो, हेलो ठीक छौ अपन कहि?
हमरो बढ़ियां छौ।
की करैत री?
किछोन बहिन पाइन मजाक बनेए के राखि देलक कौ तीन दिन से कपड़ा लारने छियौ एक बेेर क उठबै छीयौ एक बेर पसारै छियौ। हँ नहि लेकिन अभी तुरन्त बन्द भेए गेलै।
की कहै छै पंखा मे किया ने देए दै छी।
अरे पंखाबे है अथी मे रहिते नै छै ओइमे त ओ तर किछो लाड़ै बला छेबे नै करै। पंखा के निच्चां तेंए खातिर।
ओ हम मोची ब्रस केलियै उठलियै तऽ।
ओ आइ सबेरे लेकिन नै उठि गेलही?
मारबौ ने।
पोने नौए बजै छौ अखैन।
हँ।
तब तऽ अखैन बैठबीही एक दू घण्टा?
नेह करही दे।
हँअ।
जल्दी चल जेबै तबे ने फीरी भेए जेबै।
हँ इहो बात छै।
काइ - काइल्ह देखबे न करलीही लाइन केना - केना करै रहौ।
हँ मजाके करैत रहै भरि दिना।
तऽ जानै छीयै मोबाइल हमर चार्ज नै भेल ओ मोबाइल हमर की भेए गेलैये कनिटा
पखा, मिक्सी सब चलेए लेलकौ बैसि रहलौ ठीक छौ।
जा अइ सब पर ध्यान किया ने राखै छी।
तब ओकर बाद हमरो दुःखे दुःख छौ भरि दिना मोबाइल मतलब नेट चलै छै ने वाइफाई के।
हँ
जार मनियो आब नै देतै आब नै देतै आब नै देते आब नै दै। देखे नहिरा आबू ने
हँ
जहिरे मइड़ लितियो ने तऽ कनि विचार लितियो
हँ
तऽ फेर उमहर जहाँ एकटा बोलबारि दैतियै तब फेर ईमहर फेर इन्वर्टर बैठ जेतियो मजाके कर देबै। रात में छट दल रह कहैत रहो ओ नहि अबै छै।
अच्छा अभी हम निकलबो करबै पहिले
हम कहलियै ओ जेबे नहि एबे नहि करतै ओना नहि भूफइ छै।
हँ आ बोखैयो के अथिये बात अलग रहतिये लेकिन ई पइन में के जेते। ते गै सगरो पइने छै हँ।
चलने-चलने दू घंटा बैसलो लेकिन दिमाग खराब कै देलको ओतबा देर मे ठीक ने कहलिये देखे न पइन देखबो कतौ न जेबौ
हँ एक तऽ सड़क पार करैमे तोरा एक मोन किच-किच लाग तऽ ओहो मे ककरो अथ सुनी नहि ओहे बीचमे गेलियै रहे दुकान तऽ
बोला छै।
हेलैवला नौ तब ओहिपर बना कऽ दै देल जान चाही नैय गै।
त छोटी दीदी कि गेलो कल्हि‌। परसु खुन हम सब जे मंदिर जाइत रहियो फेर घुड़ी गेल औधै रस्ता से उ सोचि छौ ऊपर का पै कते गन्दार जा हाथ धो लेलको सबके टी शर्ट मे हाथ पोछैत रहो।
हु
तब हम की करलिये एकटा आम के ठली तोड़ लेलियै करे आहि ने हमरा देहमें पोछे ले मारबे करबै।
नहि ई गलत बात भेलै ने तऽ सबके कपड़ा ने छियै।
पपियहिया नहायतो नहि छै।
बुझलहि से काल्हि के ने एक तऽ राइते लाइन चढ़ि गेलो राति एलौ ने भोर मे आ दस परसेंट मोबाइल हमर चार्ज रहो मोइल देलिय चाची अएठा चार्ज मे बुझलि गेहे दू घंटा रहलो चार्ज में चालीस परसेंट भेलो मोबाइल देख। कऽ हमरा जे गोस्सा उ उठलो कहलिये की आब हम मोबाइल हम बदल लेबे चार्ज अथी हुवे किने हुए जे रहे बुझलि तकर बाद फेर घरो मे देलियो तऽ रहि-रहि लाइन चलि जाइ रहै चार्ज नीकसँ नहि भेलै तऽ ओते मोबाइलो नहि चलेलियै तब चार्ज होइ लै देलियै।
हू
कहलियै नहि नीकसँ चार्ज हेतै तब चलेबै फोन तब साँझमे चलेलियौ। साँझो मे तऽ लैन तेनहे करय लागलो आबो जाउ आबो जाउ तब एलौ साढ़े आठ बजे बाद‌ शायद
तकर बाद एलौ तऽ रहलौ लेकिन
हँ
अभीयो त‌ कटल रहै लाइ
हँ एलौ एतहु जेतहु आइ आओर काल्हि कहै छै पानिके सम्भावना छै।
हँ, बाइस तारीख तक
हूं बाढि
अनेरो आइ कते दिन स पानि पड़ै छै।
हँ
बाढि एतौ त अपने सब डूबभी।
अपनासभके किया अपनासभके चाप छै पोखरि छै एते एते गड्ढा छै ओहिमे जेतै की।
हं ई बात छै त बाढि के टेंशन किए लै छी।
नहि तऽ दुकान सब तऽ जेतै ने गे दोकानवलाके समान सठतै तऽ ओ जेतै ने आगाँ ननो तीसन बरसात तब ओकरा सबके दिक्कत हेतै तऽ अपनो सबके दिक्कत हेतै ने, समान सबके बेसी छै।
हँ नै एतो बाइढ अगलो बेर त ऐहिना परलैरे।
हँ लेकिन अभी बाबू सावन भादव बांकिए छौ नेपाल ब्रिज जे जे करै ऊ
कहै छै जे सबटा फाटक खोइल देने छै।
पता नै लेकिन केओ कहलकै जे बाइस छब्बीसटा सायद खोलने छै।
आ एनाजे जे खोलै छै तऽ फेर बन्द केना करै छै गै?
ओतऽ छै रिमोट कन्ट्रोल रहै छै कि किछो रहै छै ओहिसँ बन्द करै हेतै।
एकर सके सिस् टम अलग रहै छै ने, नै
हँ ओ काफी संस्कारी ओ
हे हे हे हे हे हे हे हे कखनो कालके ए काल्हि जनै छी की कटलैयै
की?
चाय बनबै में मम्मी कहलकै कि गुड़ल चाय बनेबही कहलियै बना दै छियौ बुझली आदत की भए गेलै चायपत्ती दए कऽ पहिनेे निकसे खौलेबोउ आ लास्टमे चीनी दए कऽ ओकरा चाय छांकबो, बुझली गपमे लागि एं
हे हे दूध नै दै छी
मतलब वैह दूध मे पानि मे पाइन कमे देबो दूध मे बुझलि हँ बुझली से कि भेलउ ओहिना चायपत्ती बला दू चाय छैंक क पप्पा, मम्मी के दे देलियौ मम्मीेके तऽ राखल रहौ पप्पा पा पी गेलै कहै छै अंजु कोन नास् सो में तू सब रहै छह, चाय मे चीन्नी छै तब मम्मी कहलकैे हे गै चायमे चीनी नै देलही कहलियै नै गे मम्मी तब फेर से चीन्नी दैक ओकरा खौलेलियो
हं हं हं हं
यैह सब होइ छै गप सबमे लाइग जाही
हँ, बहुत दिक्कत होइ तऽ हम तऽ कहियो-कहियो सब्जी। ओ मे नमक देबो की नै देबै ओ बाद मे चाखै ले पड़ै छै
हँ नै नै ओ सबके तऽ अथी नै छै काल्हि बस दिमाग ककरो दोसर तरफ चलि गेल हेतै तऽ भऽ गेलै गलती।
हू
नै तऽ निमाक सब मे हमरा आरके दिक्कत नै ह इहो बात छै
ए अस्सी नब्बे साल वाला फील आँखने आबै छै
छहोप असी अस्सी अस्सी नब्बे बला छोड़ न आब जे लोक पचास पचपनके होइत छै तखनेसँ ओसब फील हेबा लागे छै ठहुन्न ओर द
तू पचास पचपान एखन हम बीसे बाइस तइस चौबिसमे इसब हाल छै
वेहने कहलियौ मतलब तू बहुत दूर चैल गेलहि ओहि उमरमे लोक आराम करै छै त वैह हाल भ जाइ छै आइ काल्हिके तै ने कहैत छियौ जाँतासब चला उखड़ चला
आ ब
उखड़ि समाठ हू हू नै तऽ धीरे धीरे कर भी एह हेतौ चारि पाँच दिना हाथ पयर दुखेतौ तब आदत बनि जेतौ तऽ तोहर शरीर एकदम मजबूत रहतौ।
रहे दी नाय मजबूत करै का काज छै
जा
तू भी करै छी।
आँ हम तऽ बैठल रहै छियौ हमरा की काज।
ह हू
हँ नहि हम ओहन नहि छियौ एखन।
ह
अभी ओ बनेय मे अभी टाइम लागतै ठीक बात जे हाइट छै हमर छोट त हमरा ओ वाला फील अखन किया एते तोही कही। अहिना हमर बच्चा लम्हार छो जे लम्बी रहै छै ओकराने दिक्कत ओ आल नमहर भेली नमहर
तोर बुच्ची
हँ
हूँ
तऽ दिक्कत छै ने
हू
तऽ एहि अगर एहि पानि मे तू सब चलि जाइी सौसल तब तोरा सभके चाबस देबौ चाबस
की कहली
एहि पानिमे अगर तूसभ सौसल चलि जाइ ही।
कातह जाइ छी।
बहुत दिन से सोचि रहल छी सौसल जायब सौल जायब नहि जा सकै एं
पाॅंच सौ के चैलेंज लगा हम चलि जेबौ।
आ पाँच सौमें तऽ तब बाबू हमहूँ चलि जेबै, दू बेर अयबै जेयबै। चप्पल दूटा भए जेतै ओहिमे, हे हे दिक्कते की छै।
नहि बहुत लेकिन हालत खराब छै सौंस परिवहन वला के दाबि कऽ राखि देल। ई चारु तरफ से
हूं हूं रोड कुन साफ छौ
मतलब उएह ने कहलियौ जब ओ मुखिया छै पाँच साल तक के छै तब ओकरा बनै देना ने चाही ओ
मुंह सब जे लागै छै।
हूं हूं हूं हूं वएह कहलक बुढ़ पुरानके बेसी अनुभव रहै छै।
हे देखी हम ओइ दके गेलियौ रहै ने तऽ बाइक के ने ब्रेक जे होइ छै ने हार्ड रहै छै।
हूं कहली रहै।
कहलियौ रहै, सोचही एतबा पानि रहे जे आधा बाइक तक पानि आबैत रहय।
ह तब ओतय अरे ओ वला बीच मे अथी छै यै गड्ढा छै कि आँय
जयकान्त चा घर लग
हँ हँ ऊ जे एकटा सब्जी बेचे वाली छै ओते हे जय कान्त चाके घर तऽ इधरे भए गेलै।
त जयकान्त चा के घर से आगां?
हँ एकरती आगा
हूं।
बा ओतय मतलब अगर यदि नहि केओ नीकसँ देखए तऽ ओत एक्सीडेंट भए जेतै
आओर कते आदमी घोलटतै ओइमे, ह।
तऽ बहुत खतरनाक ओ रोड भए गेलै।
दोकान लगे वैहै हाल छै‌।
हँ एतो उहै हाल छै।
हूं। सोचही अइसे नीक नहि बनैतै रोड एहन बनाईये क कोन नेहाल कए देलकै।
हूँ हे गै एक दिना चलबै खेरी दिस इधर तऽ फ्रेश छै, न
आंय यै?
देखै छियै काइल दिन नीक रहतौ तखने ने
ठीक छै तऽ काल चलब।
हं मतलब देख लै छियै जे जेना जे हेतै।
ठीक छै।
तहन चलब। एक लेकिन इहै ने छै छोटी जे भेट जेतै गे ओकरा से गप करै के मोन नै करे छै हमरा अथी भए जेतै लड़ाइ भए जेतै ओ किछु ने किछु टोनि देतै मतलब कहि देतै जे तोरा के की कहलको इ- ओ हमरा मुँह से निकलि जेतै तऽ
उ तऽ ओनैहियै के दुआारे तो- तोहर खोज करे छो।
खातिर हम ओते अथी जाय ले चाहे छै बब छोड़िये दह ओकरा जाइे दही तखनी जेबै ओउ बाउ तब रहै दही तब जाबे कैन्सिल कर अन्हरहो के जे
नहि त हम चुप- चापा आबि जेबो तोरा लग बिना बतोने।
अच्छा ठीके अछि, तब ठीक रहतै।
हँऽ।
हू कियकि इधर पाइनो रहतौ, एकदम मौसमो रहतौ मस्त- मस्त फोटो एतौ
आ मजो एतो घुमयऽ में।
हँ हवा लागतौ सोइ -सोइ बड़ मोन लाग
ह सुर- सुरो मुर- मुरो।
हँ ऽ। खाना की बनेबिही गै?
कहलको कि सााग बनाबै ल हमरा नहि नीक लागै छै, नै गै ओ की होइ छै ओकरा
कथी के कैंचा के
अभ जकर चकौथी बनेै छौ, हँ कैंचा ने पैंकचा गधी।
पैंचा।
नै गे पैंचा।
पैँकचा हँ तऽ पैंकचेके कंचू कहै छै।
हँ ओकर हम नै खाइ छियौ, लेकिन एकरा सभकेँ बनाबै पड़तै।
ओ।
तोरा साग सब खाइमे निक लागै छौ।
तब की भात, साग, मिर्चाई, तेल अह।
ह
हे लेकिन पता छै एकटा चीज, रैंचा के साग तोरा अगर खेबही ने तऽ तीत मतलब तीत ने अथी जका मटी हाइन जका लाग तऽ जीह पर तकर बाद स्वादे ने लागतौ।